हलों
वाहेगुरु
वाहेगुरु ॾयाव
ॿयो ॿयो केॾो हाल आ दादा
सब बढ़िया तांहा बुधायो तांहा काथा आयो।
असां सफ़ा ॿई आयास असा, असां सतना मा रहययूं।
अच्छा सतना रहो तहां।
जी-जी हा ता बुधायों दादा।
अच्छा मां रायपुर रहंदो आयां।
अच्छा-अच्छा
जी, जी ब्यो तहांयों छाजों कम आ।
प्रोफ़िट आहे कमाई!
जीअ
किराने यों कम आहे तुओ।
अछीं अच्छा ब्यों बुधाओ भैया सब बढ़िया। ॿयो सब बढ़िया भेया हलें तो भई भगवान ई दया आहे।
तारिकू असां केय।
जी
हां छाज़ो कम् होअ।
मां जो कपड़े यो कम् आ पंट्रिंअ में।
अच्छा त कमकार कीअं आहे स
हिम्मल त ठीक आ स्लों आ थोड़ो।
मौस् त मौसम ईअ इ
मस्त हा-हा पये तो न्।
हिक्क हज़ार हिते त अॼ पयो ही काने कल वरी थोड़ो बहोत पयो हुयो।
हां-हां
जी हा जी
ॿयो बुधायो तहां घर में केर केर आ।
घर में समझ बस सभ पाण में पंज जेॾा आहयू। चुपचाप वेहंदा आहयूं पाण में।
अच्छा
जी हा, वाहिगुरू चटक
अच्छा वियांव थी वय तव
न न जी जीअं अंकल चवन जी हा तहे कमु काथे आ जल्दी न दिक्क़त थी पई आ जाते काथे
हा उहो त आहे अॼुकल्हु छोकिरी मिलणु मुश्किल आ।
हा हाथ लॻे थो पैसा हले। बहे लोह आयो टंगिर हुजनि न हुजे जेको असांखे शादी करणी आहे, सुठे घरु में करणी आहे। बंगलो हुजे, कार हुजे, सभु हुजे। पैसो हुजे, कमु कार न कयूं पर वेठा हुजऊ ईअं रॻो पियो आ, जाते काते इएंं
उहो त आहे न छा कंदो, अॼु जी जनरेशन ई आहे न
ए
बुधायो तां घुमणु फिरणु जो शौक़ आहे।
जी जी, हा हाणे अचणु वारासेस ट्रे, चार महीना पंहिरो
अच्छा तां केखे मन, तां केंखे मंदा आयो।
तां केंखे मनदा आयो।
असां जो गुरु अचणो हो असां जे घरु मथे टिकाणन पो
अच्छा, पहिंजो टिकाणो तव
जी जी, हुते हे न हा, हा भाई चउ जी हा
अचछा, हा जी जी, साईं पुछप चकरबाटा, चकरबाटा मनंदा आहियूं न लाल साईंअ खें।
जी जी, हा हिते त कई दफ़ा आया आहिन, ॾिसण माहोल ईं छा आहे? गर्मीय मौसम आहिन, हर साल त इते हर साल घुराइंदा आहियूं लाल साईंअ खें ईंदा बि हिन जी जी
ह तां बि वेंदा हुंदव, न चालीहे-वालीये ते
हा हा, चालीह असां जो चालू थियों आ, चोवीह खां चालू थींदो शाइद देखना हैं हमें त चालीयो हाणे इते सुठो मनाईंदा अहिन।
हा त वेंदा आहियो चकरभाटा तां
चकरभाटा ई नथो वञणु अभी हिते इये वेदां हियं न झूलेलाल मंदिर वगैरा
अच्छा ॿियो तांखे काॾे-काॾे घुमणु जो शोक़ु आ मस्तु
घुमणु, कुझु खाइण वियासीं मइयंर जे पासे में पवंदो आ होडे -वोडे घुमीं आयासीं, हफ़्तो खनि त हुयासीं
अच्छा
जी आख़िर में लास्ट में वियासीं कार्यक्रम में अठाईस उन्तीस तारीख में इयं वयासीं। त घुमी आया मय्यर ते पासे में ई आ उते के जी एस जो मंदर बि आ त रात जो लाइटिंग- वाइटिंग सुठी कंदा आहिन इते। त उते मज़ो ईंदो आ भले रात जो खोलंदा ॿ- टे घंटा आहिन। के जी एस जो मंदिर। और सुठे सां ई लाइटूं ही हो ब सुठो कंदा आहिन उते।
अच्छा
जी जी
जीअं पहाड़ हुआ पहाड़ी इलाक़े में घुमण जो उहो कान आयो मतलब ईअं न।
जी हा ॿटे
अच्छा
हू मथे वञी हवाई वधा सही आइन। मथे जी पहाड़ ठहियल आ ओ भी मंदिर मईय में इया बात सई कई हुअन त चे चई वञो पर हो बी आ चालीह चालीहे जो सिस्टम आहे। पर जेको पैदल वञण जो मज़ो आ उहो अलग ई आ।
हा उहो त आहे न,
कॾे बि हलणो हुजे हली अच। भली ॿिए ॾींहं ईअं लॻंदो आ हाल हा कुछ ईअं भारी वजन खणी आया आयूं ईअं लॻंदो आ जिअं पेर में
उहो त आहे न
कुछ ॾ ॾींहं अलग हूंदो आ पर इहो आ कि वधीक समय में सूर न रहंदो। पांजे पाण हिक- ॿिनि ॾींहंन में लही वेंदव।
हा उहो त आए न भगवान जो दर हूंदो ई ओणो आ न
कुदरत ई पांजे पाण ईअं थी वेंदव कि लॻंदव ॿिन ॾींहन खां पो सूर ही काने को
हा उहो त आहे न जीअं पोए त आलस पोए सल सभ वियासी हेमकुंड साहिब वयासीं।
अच्छा
अऊं मज़ो अची वियो।
हिते बि ईअं मज़ो तव मज़े सां मज़ो सही हो। हज़ार यारह सौ सीढियूं चढ़ी वेंदा आयूं, ॿस ईअं सास-सास फूलंदी आहे एड़ी ॻाल्ह न आहे। असांजे थो असां पंजवीह टी्ह सीढ़ियूं सौ ॿ सौ सीढ़ियू हथ में चढ़ी वियासीं पतो ई न पयो।
मांखे मांखे जीअं न मां ईअं कान मां वयो कान आयां कॾी वेंदुम हिक दफ़ो मन आहे मुंहिंजो मैयर वञण जो मांखे एक्चुअल न वधीक न पहाड़ी इलाको वणंदा आहिन जीअं केदारनाथ थी वियो ॿद्रीनाथ थी‌ वियो। हा हेॾा मतलब टूरिस्ट एरिया वारा वधीक पसंद आहेन, पर ॼीअं पोएं साल हेमकुंड थी आयम केदारनाथ थी आयम। मस्त मॼो अची वयो।
मां वीह पंॼवीह सालो कॾी न वियो आहियां वीह पंजवीह सालो कॾि न वियो आहियां हाणे वीह पंॼवीह सालन खों कॾि न वयो आया हाणे टिन सालन चइनि सालनि खों हाणे साल हिय लगंदो आहे वञा बसि घुमी अचा ॿे काॾे वञूं न वञउ।
ईअं लॻंदो आहे घुमी चउ।
उहा त आहे न माण्हूअ जी लाइफ़ हिकिॾी आ ऐं त उस में अमल न कंदो त कॾहिं कंदो।
हा बस ईअं लॻंदो आ छोकी मां नंढे खां वठी करेई मैया वग़ैरह न वियो आहियां कॾहिं भले पासे में आ। पर टिन सालनि में चइनि सालनि में इअं लॻे थो हर साल वेंदो रां, वेंदो भी आया हर साल। साल साल में चक्कर लॻंदो आ ॾेढ साल साल में। ईअं लॻंदो रहंदो आ हाणे चईं पंॼन साले में चईं। पंज साले में असा ट्रयो चोथो चक्कर विया आहियूं चार पंज साल थी विया असांखे।
अच्छा त ईय विथ फैमली वेंदा हूंदाव न?
हा त चईअ ई बस कराए वियासीं। ऐं पहंजो पंटीहया चालीह बस कराए वया सीं।
तव्हां घणा भा भेण आहियो कुल?
असा पंॼ छह ॼणा आहियूं। असां बस ॿ भावर ॿ भावर। ओर हुते चाचा जिन चार। चाचा सभ मिली ॼुलि करे आहे आहे लंॿो परिवार इअ।
अच्छा
ऐ टिय पंट्रीह ॼॾा ईय।
पंहिंॼे में ईअ ईअं पंहिंॼे पंहिॼे में अलॻ अलॻ ई न।
जी जी हा ॿाक़ी रोटी पाणी सभिनी जी अलॻ अलॻ थींदी आहे ॿाक़ी आहिन त ईअं परिवार में ट्रीय पंट्रीय ॼड़आ आयूं पाण में।
अच्छा
हा
मतलब मस्त वॾी फैमिली तव न?
ॼी ॼीऔ असांॼा दादा ॼन। सौट् भा पॼी सॼा हूंदासीं, कुछ त महाराष्ट्र में रंहदा आहियूं।
अचछा
कुछ त महाराष्ट्र जी
काॾे महाराष्ट्र में रहंदा आहिन?
महाराष्ट्र में रहंदा आहिन न काॾे असांजे ॾाढा जन सौट भाऊ मिलाए करे पंॼ छह भाऊ हुया पंज
अच्छा
उह सभ आए मिलाए ॼुलाए करे परिवार ॾाढों लम्बो थी वेंदो आ।
मूंखे हिकड़ी ॻाल्हि ॿुधायो कॾहिं तव्हांखे अगर मौको मिलेव जे पाकिस तान पंहिंजे सिंध वञण जो त वेंदव तव्हां।
मां उहो नथो चवा जीअ जीअं तव्हां ॿुधायो त चार पंज साल थया मां घुमण निकिरंदो आहियां।
जी, जी।
हा न त मां जो चवण इहो आहे अगर जीअं सिंध पाकिस्तान वञण जो
जी, जी
हिकु ॿार घुमनआयो घुम आयो जो अचंदासी घुमी डिसंदा छा आहे हुते। तॾहिं जानकारी त पजनि न इअं थोदे न नस्ते जी। जानकारी वठणी खपे हर कंहिंजी।
डिठो जाम जानकारी वठणी खपेव हुते, वेंदव ॾिसो
जी, जी।
ह जीअं मांजो सोच आ पै मार्केट मा हलणो, मां बि कॾहिं वयो कान आयां। हा हुता जा व्यूस अलॻहिन, भई हुता हि मतलब जेके सिंधियुन जी एक्चुअल जेकी जनरेशन थव, हुता जो अलॻ छें हुते ह हुते तांखे हिकु हिकु शय ख़बर पवंदो भई सिंधी छा कंदा कीअं कंदा त आ तां खे उते धर्म जा अलॻ अलॻ। सब तांखे घुमण लाइ मिलंदव भाई ईअं कान्हे हिंदू मंदिर बि थव हुते जे के मल त के। टुटी वियाहिन हा न हिंदू मंदर थव हिंदू जगह थव। अंहे पाण सत सतराम धाम थव, अञा बि खोड़ जगियूंहिन जिंय जयसा माता वारा आहिन। हुनन जा बियन धाम हुते, जय बाबा गोदड़ी यारे यां धाम थव हुते। हान झूलेलाल साईंअ जो तव भाई इहो वड़े छो। एक्चुअल थींदो छाहे असां जीअं सिंधी आहियूं असां इ सोचंदा आहियूं असां ॿियन धर्मंजे। भई असां सभीजॻह घुमौ था, ईअं कान्हे भई असां सिंधियुन में वञी करे घुमौ।
भाई असां जीय, मां जीय मां जीअंहीया पुठयो असां जीअं निकरंदा आहियूं भाई जीअं मन वठो मां पूने वयम। हा न, हा! हुते छा हे दगूड़ू शेख घुमी वठो, बागोली धाम घुमी वठो। आए त सब माँ पीय जो घर। हा न, हा! बाबू उल्हासनगर बॉम्बे वेंदो आहियां मां। मुंजो फिक्स आ जेॾीमल मूंखे अगर लॻंदो मां वञा तो बॉम्बे। उल्हासनगर। हां, मथो टेकण ज़रूरु वेंदो आहियां मां जाॾे बि वञा।
हौ हौ मथो टेको ऐहिड़ी ॻाल् नाए, पर छा आहे जेके इय पंजाबी ॼन त। कय ठायन पर हि सबु ता हालाकी हो।
उओ ॻाल् तांजी सही थव, ॾिसो अॼकल्ह मञण वारा मञनता, न मञण वारा नथा मञन। उअ पेंजे मथां आ, भई अॼु जी डेट में जीअं ॾिसो। हर कोई नानक देव खे तो मने, कोई केंखे कोई यान। अमृतवेलो खुलियो कुछ बि, उअ हाणे सभनीनजी पेंजी पेंजी सोच आहे भई केंखे कीअं मञणो वा।
उओ त आहे।
हा भाई असांखे बि ख़बर आ तांखे बि ख़बर आ भॻवान हिकड़ो हो। हन ग्रंथ ग्रंथ साहब बि हिकडो ही आ। ईअं कान् हे की ॾह प्रकार जा अलॻ अलॻ आहे अलॻ अलॻ आहिन कुछ कानहे ग्रंथ साहब हिकड़ो हो।
उह त सभ हिक ही थींदो उहे ईक वने किताबयूं वेसे निड़ थव। चाहे सिंधी हुजे या पंजाबी हुजे, चाहे कोई बि हुजे।
हा बस इहो आहे की भई पंहिंजो ॾिसो हुनमें इहो हूंदोआ। की भई मतलबु पंहिंजे मञण जे मथां आ कंहिंखे कीअं चवण में कीअं थो वणे कंहिंखे कीअं कीअं थो वणे ह न
न न भई जेको असां सभिनी खे मञूं था पर पंजाबी में समझण खपे न भई असां पंहिंजो ग्रंथ की छोता वठूं सिंधियुनि खां जीअं त हर शइ में पोंजो ग्रंथ सां खई आ पांजो घाटकानी थियो आ न ईए पो विच में छा आहे? असांजे एमपीअ में शहडोल शहर में हिकु असां गुरुनानक जयंती हुई आहे छा त सिंधियुनि में गुरुनानक